अइलो
एक दू बला अथि हम छिये एक दू बला ओकरे सँ हेयलो हँ मुन्ना बोलै छियै
अहाँके पापाजीे नाम
हमर पापाजीके नाम भेललै राम पुकार सिंह
हुँ
भइ कथी कहलीयो हमर माय के नाम भेलै रेशमी देवी
काय भाई बहिन छियै
आँ कथी कहलियै कथी कहलियै ह
कएय भाई बहिन छियै
हमर अकेले भाय हतियै ह एगो बहिन हइ
बहिन कैसन छलैन बताउ बहिनके बारेमे किछ सुनाउ
हमर बहिन के शादी होय गेलै अब ओ ससुरालमे हइ
अच्छ हँ ससुराल छथिन
हँ
अकेले घर पर होबै सिर्फ मम्मी पापा आऔर आहाँ मन लागे छै
मम्मी हमर घरे हइ पपो घरे घरे छथिन हम दोसरा जगह आयल छी
अच्छा हू हू
मोन
और सब सुनाउ मम्मी पपा ठीक बा न मम्मी पापा ठीक छनि
हँ मम्मी पापा तऽ ठीक छथिन अपने सु
पपा हँ ठीक बा गर्मी बहुत गर्मी के कारण पूरे शरीर भीजल हय की कहे छलियै गैस के इतना कैपसिटी अथी भेल छलै तीन दिन हमर आदमी गेल छथिन गैस लाबे घूम के गैस के ले के तीन तीन दिन घूम के एलथिन छ गैस न मिल एले ताहि दुआरे जरना पर चूल्हा पर खाना बनबै छियै गर्मी से पूरे दम देह घघाइ जाइ हे पसेना से
ओने बड़ी
काफी गर्मी छलै हिया
हँ हँ इधर तऽ तनिका मौसम ठण्डा बा हवा चलअ ता
अहाँ की कार्य करै छियै
हम नइ कुछो करै छियै हम घरे रहै छियै अभी
पपा मम्मी सब पपा की करै छथिन तब ताकि की बिजनेस हृय
नहि कुछो हम घरे रहै छियै दुकान एगो छोटा सा दुकान है ओहि दुकान पे रहै छियै
अच्छा पपा अच्छा पपा के हाथ बढ़बै छियै पपा के हाथ बढ़बै अही न एक भाय छियै तऽ
अभी तऽ घरे नहि छै के
तऽ नहिए छथिन ससुरारे चलि गेल सभ कारोबार कारे अही सबके छल
हाँ
बड़ा परेशानी छलै एगो एक व्यक्ति के क सभ जगह देखयके एकेगो के टेंशन छलै
परेशानी तऽ हइ
आओर सब बताउ
आओर सभ रोटी बन छलै बनल छलै रोटी बनबै छलियै बच्चे लोको खा ल छलथिन हमरा घर मे हुँ आ नेहाबऽ पड़ल छलै
तऽ थोड़ा मोड़ा तनी मनी
इधर तऽ एक रत्ती नहवा बहै छलै आ गर्मीके कारण अथि जनता लो पब्लिक लोकसभ ए सी कूलरम पंखा बिजली के चक्करमे बिजली विभाग भी अपन परेशान के कुछु देर लए बिजली काट दै छै जनता लोग सब बहुत परेशान हो जाले गर्मी से
हाँ
तब ओने खेती बाड़ी जे होइ छै
जी बोललियै
खेती बाड़ी होइया अपने सबके के
हमर कैसेै अहाँके आवाज नहि आबै हइ
अपनेके एन्ने खेती बाड़ी भइ छलै
हँ बड़ा नीक बार छोटा छोटा छोटा छोटा पेड़ घिउरा के ओहिमे बहुत बतिया देेले छले ओहिमे खाद पानी पटाबे के हे धूपा के कारण सब मौल छल गर्मी काफी है वक्त वक्त परोमे पानी मांगल छले हमरो आदमी छलथििन से ड्यूटी चल जाइ छै अकेले हम परेशान होल जाय छिय एहि के लेल नहि आ धूप के कारण खेत उत मे नहि जाइ छललियै जेबै तब ने देखबै ह
अच्छा ऐसन महत्व
हमरो छोट मोट दोकान छलै चलै छै
क कहलियै रह
ठण्डा फ्रीज कऽ पानि पी लेबै सेे आ गरमाइले दै हइ फ्रिजके पानि पी लेबै से आओर देह मकमका जा हइ परे
म उधर
बहुत गर्मी छलै की कहै छै छलिय बहुत गर्मी छलै किसान लोकके तऽ गर्मीमे धूपामे
ह गरमेी धो अभी तक बहुते गर्मी के सीजन हय ने तऽ बहुत जादे गर्मी लागे छै
ह्म
ठण्डा ठण्डा मे लोको गर्मी खोजै छै गर्मी मे लोग ठण्डा खोजे छै
ह बापरे
कहाहू अपने और सब
हो गेलै हमर आखी बेै खना बनाबैत आयल छियै गेलै थोड़ा बहुत जे ह घरके किचेनके काम हइ कै लेबै आराम करबै जेबै
अपने के खाना बनि गेल अपने के खाना बन गेलै
हँ हतत छल उ उन्ै ते
हैेलो
अ्म
हेलो
हँ हेलो
फोन कहाँ र सुली य
करे लगलियै रह
अच्छा
ख खाउ पिउ रात हो गेलै गर्मीमे तऽ लोक परेशान होइए ह
ककर कोन ल हब त अ चारेग के टीम है न जेकर चुनौती वगर स्क्रीन शॉट कहले ह भेजे ल हमरो घर खाना बनि गेले अब हमहुँ जाय ले खाना खा के सोत ह हमीता दी गइ हँ मदद व ओह ने मदद व कह
चल हे भरा जाउ जाउता होय